ह हो हा आवाज़ अचे थी? हा आवाज़ ठीकु आ न हा आराम थी वियो?
हा हा आवाज़ ठीक आए ऐं आराम थी वियो। तां ॿुधायो
चांइ वाइ पीती थव
न न चांइ न पीती आ हाणे कुंवार लहंदी हेठि हुनयो रूम मथे आ त उव मथे सुमण वेंदी आ त हुअ हाणे लहंदी लहंदी छहे बजे हेठि पो वरी चांइ ठाहींदी।
हा लॻभ हा लॻभॻ टाईम उहो ई आ हि छए बजे जे आस पास असां बि चांहि पीयंदा आयूं तव्हां बि पीयंदा आयो
हा हा छहे बजे आस पास। सही आ न अॻे पंजे बजे पीअंदा। हाणे छहे बजे जो त घर में ई आहिनि सभु मर्द। इन करे इन करे छहे बजे ई पिअंदा आहियूं हाणे छह थी वेंदा आहिन सवा छह थी वेंदा आहिनि। कोई दिक्कत कान्हे हा हा
हा असां बि लॻभॻि छहे बजे सवा छहे बजे केमिल केमिल सवा छह थी वेंदा आहिनि पर लॻभॻि। छहे बजे चांइं पी छॾींदा आयूं अॼु त एकादशी यो विर्तु हो।
हा ह हा हा त उओ ई खाधो अथव कुझु विर्त में?
विच में थोड़ो घणो हा आलू टिकिया वग़ैरह खाधा आहिनि। बाकी हाणे वधीक न खाधो आ। जेतरो घटि खाइजे त ओतरो वधीक सुठो। भाई माण्हू त विर्तु रखंदा आहिनि खाइण लाइ असां उहे न कंदा आहियूं। असां विर्तु रखंदा आहियूं त याने विर्तु घट तमामु घटि खाईंदा आहियूं, हा जी जी
शाम जो पो खाईंदा हूंदव न?
हा शाम जो पोइ खाईंदो आहियां चांइ पीअण खां पहिरियों खाईंदुमि थोड़ो। थोड़ो घणो कुझु वरी पाणी पी आऊ चांहि पी छॾबि त आनंद थी वेंदो। बाक़ी ईअं मंझंन जो कुझु नाश्तो वग़ैरह कयो आ‌ ह को आलू चिप्स वग़ैरह खादी मंझंनि जो आलू टिकिया वग़ैरह खादी ही।
अच्छा हा
हा उन खां पो ॿ ट्रे कलाक आराम कयो सुमी करे।
अच्छा सुमया आयो सुमया आयो आहियो की मत हे बगीचा ठाहिण विया हा
न न सुम्हो हुयमि आराम करणु वियुमि हा ब भई
ॻाल्हाइईण सां की तव्हां आरामु न कयो आहे।
न आरामु कयो आ कलाक खन बाग़ीचनि ठाहिण जो मनु उहो पर हा वरी फोन जे करे फोन हिकु ॿिनि जॻह ते लॻी वई, लॻाइणी हुई, हा त हिन करे किथे बाग़ीचनि ॾे न वियुमि, हाणे क कुझुुनि, खाइण खां पोइ चांहि बांहिं पी करे, मथे हली वेंदुमि कलाकु ॿ हलो, हा पोइ हुते गमलनि जी सेवा कंदुमि हा त अॼु सॼो ॾींहुं मौसमु त ठहियलु आही पाणीअ जी पर पाणी पियो कोन्हे। कल्ह पाणी पियो हो, जी जी बरसाति कल्ह पई हुई। बरसात लॻभग अॼु थी वई आहे, पर ओड़े हिसाब सां अञा नथी पवे। हा, जी जी
हाणे चंड खां पोइ पवंदव, छो त चंड खां पोइ महीनो मटजी वेंदो न हाणे जेठ थो हले, पोइ वरी चंड खां पोइ आखाड़ चालू थींदो आखाड़ सांवण इहो त बरसाति पवंदी आहे न जमिके
हा जी जी बरसाति ॾाढी हूंदी आहे।
हा त हाणे जेठि थो हले, हिन चंड खां पोइ वरी आखाड़ चालू थी वेंदो, इन्ही करे वट अच्छा, किथे किथे वधीक पए थी, किथे किथे घटि थी पए।
हा पर इहे जेठि आखाड़ वग़ैरह इय सिंधी नाला अॼुकल्ह माण्हू भुलिजी विया आहिनि। बस हे जनवरी फरवरी मार्च ऐं ईहे याद अथनि बस जेठि आखाड़ विसारे छॾियां अथऊं
असां सिंधी असां सिंधी माण्हू त यादि कयूं था न छो त असां जेठि में पुटनि जो पूॼाईंदा आहियूं। जेठ जी उमास ते पुटनि जा सेसाऊं ठाईंदा आहियूं, त पुॼंदा आहियूं असां।
हा त इन्ही करे तव्हांखे यादि आहिनि, बाक़ी हाणे ईअं मञीदा असां बि आहियूं सभु, त्योहार वग़ैरह कंदा आहियूं। पर नाला, इहे सिंधी न नाला उन्हनि जा महिननि जा विसरी विया आहिनि।
हा न
जनवरी फरवरी इहे यादि आहिनि। छो त ॿारनि खे बि इहे ई पढ़ाइनि था अॼुकल्ह स्कूलनि में, ऐं हलनि बि इहे था। कैलेंडर वग़ैरहनि में बि, इहे ई था अचनि। भई हो सिंधी नाला तमामु घटि था हलनि जॾहिं की असांखे, पाण खे सिंधी यादि करणु घुरजे, सिंधी ॻाल्हाइणु घुरिजे, सिंधी लिखणु घुरिजे पर उन ते माण्हू ध्यानु नथो ॾेए
हा न असां त यादि कंदा आहियूं, वरी कती नाहरी में सॻिड़ा छोड़ींदा आहिनि। कोई कती कतीअ में छोड़ींदा आहिनि कणिक जा, अऊं जूअर जा वरी नाहरी में जोड़ींदा आहिनि, त इन्ही करे सिंधी में न त असांखे यादि हूंदा आहिनि।
हा जी जी,
यादि रखंदा आहियूं भई, हे हे महीनो आहे हिन महीने में त्योहारु थींदो आ।
हा, असांखे सिंधी महिनो सावण भर यादि हूंदो आहे, जो सावण में खाइण लाइ इलाही आइटम मिलंदा आहिनि। सॼो महिनो रुॻो क क खाईंदा ई रहंदा आहियूं। भई अॼु हे त्योहारु अॼु हे त्योहारु अॼु हे त्योहारु। त उहे सभु त्योहार जेके बि थींदा आहिनि, सभु सावण महीने में ई थींदा आहिनि। अऊं हुन में तमामु सुठो ही मौज हूंदी आ।
हूं।
त सावण में जाथे काथे दरबार में बि मौज हूंदी आ। घर में बि मौज हूंदी आ, अऊं त्योहार में बि छुट्टी ॿारनि वग़ैरह खे हूंदी आ। या न बि हूंदी आ त पहुची वेंदा आहिन, राखीअ ते या
ॿिया त्योहार बि लगभग सावण में थींदा आहिन।
हा हा नागपंचमी गोग्यो। गोुगियो, थधड़ी इहे सभु त्योहार ईंदा आहिनि महालक्ष्मी महालक्ष्मी त बड्रे में ईंदी आ।
जी जी।
सांवण अऊं बडो सां बडे में महा महालक्ष्मी ईंदी आ। त इहे सभु त्योहार सॻिड़ा सॻिड़ा भॼंदा आहिनि हूं हा, सिंधी त्योहार तॾीं महीना यादि करणा पवंदा आहिनि न।
हा जी जी हा असांखे त ॿुधामांव न भई खाइण पीअण जे करे सावण यादि हूंदो आ। सो सावण में इलाही त्योहार हूंदा आहिनि। अऊं उनमें सभु आइटम ठाहींदा आहिनि घरनि में। अऊं सिंधी आइटम तमामु सुठा आइटम हूंदा आहिनि जेके सभिनि खे वणंदा आहिनि। पर अॼुकल्ह जा ॿार आहिनि बसि थीए चाऊमींग, इडली, डोसा आहिन। इए खाइनि था ऐं हुन पुराणनि खाधनि ॾे ध्यानु ई नथा ॾियनि। जॾहिं की उहे सदाबहार खाधा आहिनि। सभिनि खे वणंदा आहिनि हर उमिरि में हर ॿार खे उहे ई उन्हनि ते ई ध्यान ॾियणु घुरिजे।
हा पर अॼुकल्ह बसि मैगी खपेनि चाउमीन खपेनि बारन वरी नाश्ते में छा ठाहियो तई मम्मी? पास्ता ठाहे ॾे इस्कूल वारनि बि त बैन लॻाई आ न।
हा आहे त ठीकु आ, न त मूंह फेरे वरी पो कंहिं महिल सम्बोसा वठी ईंदई कंहिं महिल कुछ वठी ईंदई बस
हा।
ॿाहिरियां प आइटम उन्हनि खे पसंदि ई न हूंदा। जॾें के खाइण में तमामु सुठो आहे हाज़ दिलि खे बि वणंदड़ आ अऊं टेस्ट बि सुठी आ जी।
हा असां केॾी अॻे कोकी चांय खाईंदा हासे कोकियूं चांहि, फुलको चहिरो चांयं हाणे ॼणु सभु विसरी विया हिनि ॿारनि खां बसि खपेनि त खपेनि त इह्ये आइटम ई खपेन।
बेनचाऊ खपेन इडली डोसा सा खपनि बसि हा उहे खाई अऊं हलंदा थींदा भले थोड़ी देरि खां पो अचनि वरी भई मम्मी बुख लॻी आ ब् हा जी जी। पर खाइणों उहो ई आइटम आ।
पर स्कूल वारा बि त चवनि ता न ॿारनि खे भई भाॼी फुल्को खणी चो भाॼी फुलको खणी चो पर ॿार पांजी ज़िद असांया त ॿार भाॼी फुलको खणी वेंदा इनि केॾीमल भींडियूं ठाहे ॾींदा आहियूंन केॾीमल आलू केॾीमल पुड़ी त असां त ॾींदा आहियूंन भाॼी फुलको चाऊमीन वग़ैरह स्कूल न खणी वेंदा हिनि, घर में ई खाईंदा हिनि संडे संडे ॾींहुं। आतवर आतवर ॾीहुं, हा। त इन्हयेकरे ॿारनि खे स्कूल न ॾींदा आहियूंन, बाक़ी हिते छहियूं ठाहे ॾींदा आहियूंन शाम जे टाइम में केॾी केॾी मल ट्यूशन तां ईंदा इनि, त पो ठाहे ॾींदा आहियूंन।
हा ॾियण बि इह्ये न घुरिजे इह्ये आइटम भई हिकु त हिन में गड़बड़ि बि थिए ती पेट में अऊं हाज़मो बि ख़राब तो थिए, ॿार पर ॿार आहिनि मञिंनिं नथा, अंउं उहोई खपे।
हा।
जी जी।
हा, पर ॿारनि खे प्यार सां आराम सां मञाईंदास त मञंदा न ॿार बि।
मञींदा पर आख़िर ॿार बि पंहिंजे हुन ते ज़िद ते बीठा हुंदा हिनि। त मुखे मैगी खपे, मुखे चाऊ खपे मुखे भाॼी फुलको खाईंदा तमामु घटि खाईंदा। स्कूल में बि मजबूरी हुंदन न खणीं वञिंणो हूंदन चाऊ, मैगी वग़ैरह इन करे हो हा, फुल्को अऊं सब्जी खणीं वेंदा हिनि, न त त बिल्कुलु
हा हा खणी वेंदा हिनि। छा कनि पांण चवंदा हिनि ठीक आ ॾे खाईंदा हिनि, केॾी मल पराठो बि ॾींदा आहियूंन।
हा।
केॾी मल अपे सूजीअ जा सूजीअ या ठाहे ॾींदा आहियुन, सूजी सुठी आ न खांइण लाए। त केॾी महल केमहल सूजीअ जा अपे ॾींदा आहियुन। खणी वेंदा हिनि वेचारा ख़ुशीअ सां, हा हा सुठो।
सदोरा हुंदा इन्हे करे। न त अॼुकल्ह जा ॿार त बिल्कुलु सम्झो ट्रीह ई ॾींहं ॿाहिरियों खपे, घर जो रोटी वणेन ई कान्ह थी।
न न असांजा ॿार खाईंदा हिनि वेचारा ट्रई टाइम।
हे हो मिड़ई खाई पांजो पेटु भरिनि ता।
हा शाम जो बि ट्यूशन त ईंदा हिनि, त जेको घर में पियो हूंदो आ रोटी टी भाॼी बचियल हुंदी आ त उहे ई खाईंदा हिन न त पो वरी भेल वग़ैरह भेल ठाहे ॾींदा आहियुंन। खाई पो खीरु पीयन्दा आहिनि। शाम जो खीरु शाम जो ॾई छॾिंदा आहिनि, राति जो वरी पोइ रोटी ता खाइनि त खीरु नथा पीअनि। त इन करे खीरु शाम जो ई ॾई छॾंदा आहियुन, पी छॾींदा आहिन। पो वरी, ट्यूशन इहो पढ़ंदा आहिनि, स्कूल जो होमवर्क करणो हूंदो तनि पो रोटी खाई वरी ॾहें खनि सुम् पवंदा आहिनि, सुबुह जो सवेल उथणो हूंदो तनि।
हा पर, हा खीरु सुम्हणु वक़्तु ॾियणु न घुरिजे, भाई शाम जो ॾींदा आहियोन त सुठो कंदा आहियो। भाई, राति जो रोटी खाई आऊं सुम्ही पवंदा हूंदा। आऊं सुबुह जो जल्दी उथिणो थियो
हा न, जल्दी नथा सुम्हनि त सुबुह जो उथनि ई नथा न, नींद पूरी न ईंदी किअं नींद पूरी न ईंदी। इन करे सवेल ई सुमाड़े छॾिंदा आहियुन। न सुम्हंदा आहिन तॾी ॿी हुन्हनि खे थप्पे करे चवंदा आहियूं न सुम्हों, नंढा आहिनि। हिकिड़ो छहें-छहें साले जो आ, हिकिड़ी ॾहें साले जी आ। त त वरी हुनखे चवंदा आहियूं न सुम्हो टाइम सां उथो। हा
हा, जी-जी-जी हा टाइम सां सुम्हंदा त टाइम सां उथ न-न, नत वरी देरि सां सुम्हंदा त वरी देरि सां उथंदा। वरी सुबुह जो स्कूल, उथाए जल्दी वञणो तन त उहे तयारु न थी पाईंदा, मिरई जीअं-तीअं करे तयारु थी वेंदा।
हा-हा उथनि, मुहं धोहनि, बुर्श उथनि वरी फ्रेश थियनि, फ्रेश थी वञण बि त ज़रूरी आहे न वरी बारनि खे स्कूलनि में त नं त बे ॾिहं इनहि करे फ्रेश थींदा, कपिड़ा पाईंदा, त कलाकु खनि त लॻी थो वञेनि न।
हा, जी।
हा, त हिन करे सत्ते बजे उथंदा आहिनि, पोणे-अठे खनि वेंदा आहिनि स्कूल अठे बजे स्कूल लॻंदो तनि। हा, हा, ठिकु-ठिकु। हा हितां पोणे-अठे निकिरी वेंदा आहिनि।
अच्छा, स्कूल वेझो ई अथनि? हा।
स्कूल वेझो ई अथनि न, ॾाॾो छॾणु वेंदो तनि।
अच्छा।